हलो
हेलो हेलो
की हाल छै अहाँके
ठीक छी अहाँके कहल जाउ
हमरो सब ठीक छै तब खाना पीना भ गेल
हँ खाना पीना त भ गेल अहाँके खाना पीना भ गेल
नै हमरा त अभी खाना पीना नहि भैल छै अभी त हमरा भूखे नै लागे छै जे हम कुछो खाउ कहु अहाँ और सब बताउ ओर सब बढ़िया ह
सब बढ़िआं ठीक अहाँके बताबल जाउ त ई गर्मी मे त लेट चावल फल सब्जी साग हरास हरा सब्जी इहे सब बनै छै अहाँके कहल जाउ अहाँ कथी कथी बनबै छियै ऐ गर्मी मे
हमरो त से चावले दाल आज बनलै है
बनैलिहे आज आजत हम रोटी सब्जी भ भरूआ हरा सब्जी इहे सब बनैले छियै अहा कथी कथी बनाबल
तब आर सभ बताउ ओर ई गर गर्मी छुट्टीमे कही जाइके विचार छै अहाँके कि नहि
ई गर्मीके छुट्टीमे तऽ हम सोचले बानी कि नानी के घुमे नानी के घरे घूम आबल जाय नानीके घरे गैइला बरा दिन हो गेल छै अहाँ अपन नानीके घरे केतना बार जइली
हम तऽ कहली कि हम तऽ कतेक साल से नैनी के यहाँ गेले नहि छी हमरो बड मन कऽ रलहे नानी के घर जाय के लेकिन हमरा तऽ काम सँ छुट्टीेये न मिले छै पहिले कऽ जिंन्दगी रहलक तऽ से ठीक रहलक कनहु कतहुँ सब जाए छलियै घूमैय छलियै खाय पिय छलियै आब तऽ जिंन्दगी इहे भऽ गेल हें कि घर मे रहु खाना बनाउ खाउ अहाँ बताउ अहाँके खाना में ओरो की की निक लागे छै
खानामे तऽ हमरा गर्मीके दिनमे ठण्डा-ठण्डा लागै छै खाना जैसे आइस्क्रिम आइस्क्रिम हमरा बड़ा पसन्द छै। अहाँके गेल छी हँ हम ते चिड़ियां घर घूमे गेल छी एक बार
हम गेल छलियै चिड़ियांघर तऽ बड गरमी रहले। हमर ते हालत खराब भ गेल लेकिन बड़ दूर में चिड़ियांघर रहले। एतेक रंग बिरंगा उजर हरियर सब आ जे हम अहाँ की सभ देखलि चिड़ियांघरमे।
हमहूँ भालू सांप सांप तऽ इतना मोटे मोटे होइ छै इतना मोटे मोट कि हमदेखिके के डरा जाइ छैय आ आ चिड़िया में एकदम मोर कबूतर ई सभ
सब एते मोट-मोट के एते बड़का जे देख के बाप रे ओइसन साँप सब तऽ हम कहियो देखले ने छलियै।
ई तऽ बात अहाँ सहिए कहै छी। आरो अहाँके पढ़ाइसभ ठीक चलैत छैय।
हँ हमर तऽ पढ़ाई चलिये रहल छैय। आब जे कहब से बड बढ़िया से तऽ नहि चलय छैय लेकिन तैयो मिला जुला के तऽ ठीके चलय छैय। अहाँ सब बताउ अहाँ के की पढ़ाई चलय छैय। अहांके मन लागय छैय पढ़यमे हमरा तऽ कनिको मन नहि लग
उतना भी अच्छा , इतना न गर्मी होइ छै। इतना न गर्मी होइ छै, ई पऽरहे में भी अनल ना आबै छै, गर्मी में देखैके भी मन ना करै छै। उहे रात कते के जब ठण्डा मौसम रहे छै। हवा-उवा चलै छै, तब त एकत हम पढ़ लेबै छै।
हॉं ई तऽ बात सहीये अइ अहां के, अभी एहने शादी-उदी छै कि ना घर-उर में?
अहां, हमरा घरमे तऽ अभी शादी-उदी नैय छै, अभी भल दस पन्द्रह दिन पहिले हमरा घरमे शादी रहलक तऽ हम खूबे मौज मस् ती करली नै-नै, रंग बिरंगी के व्यंजन ई सब रहैइ नैय-नैय। कपड़ा पहेन लियै, रंग बिरंग व्यञ्जन मांस ऊंस। बड़ा मजा ऐला हमरा शादी, अहांके बतावल जाउ?
से तऽ अहाँ ठीके कए ऐल छी। कि शादी में तऽ दू गो फायदा होइ छै, एगो तऽ खानो नहि बनाबैक रहल छै। आ न आ फेन से आ आ नीक-नीक खाना मिलै छै खायके। से आ घुमहूं के, आ कपड़ा पेन्ह के अपन से आराम तो शादीेये में रहल छै कि, कुछो न करै के पड़ल अइ। दिन बर खाली खाउ तैयार हऊ आ घूमू। बड़ मजा आबै छै, लेकिन जे छादी के बाद जे थकावत होइ छै। से का कहू? दू दिन तक तऽ हालते खराप रहल छै।
छादी के बात त बात खोपे करै ला, लेकिन शादियोमे बड़ा मजा आय
हूँम्म। कहली क हमरा कने तऽ एगो शादी भेलै यैऽ नैय कि शादीेये के दिन एता मेघ बर से लागलक एते मेघ कि पूरा शादीेये के बर्बाद कै देली। मेघ शादी में हो जाला प तऽ शादी पूरा बर्बादे हो जाइ छै। हॅं, अभी जे देखू एते गर्मी पड़ै छै। तै एको बर्सो न होइ छै एते गर्मी अहां कने केना मौसम छै? धूप छै कि ठंडा छै?
ई जे कहली त हमरो कनि मौसम पुरा खराबै छैय। इतना न धूप छै, इतना न कि बाहरो निकले पे त गर्मी के मार, गर्मी के मार, हालत खराब हो जाइ छै, अहाँ कनि कैसऽ मौसम बा?
हमरो कने त गर्मीेये वाला मौसम छै ठीक छै अहां से बात करके बड नीक लागल हमहुँ जाइ छी हमरा भूख लाग गेल छै जाइ छी खाना खा अहाँ से बाइद मे बात करब बड नीक लागल अहाँ से बात करेमे अहाँके केना लागल